हँ की हाल छै ख
ठीक छै अहाँके हालचाल कैसन छै
ठीक छै की होइ छै
हम तऽ अभी किछो नहि करै छी अहाँ की करै छिय
हमहूँ बैठल छियै अहाँके इहाँ गर्मी हइ
हँ हमरा एन्ने तऽ बहुत गर्मी पड़ैत छै अहाँ एन्ने नहि पड़ैत छियै का
इहोँ पड़ै छै गर्मी बहुत तब अहाँ बगीचामे बैठल छी घरे
अभी तऽ हम एने लाइन नहि छै तऽ हम बगीचामे बैठल छी अहाँ कहाँ छ
हमहुँ तऽ बगीचा जाइ छी बैठे
ह
अहाँके आम फ सभ फड़ल छै
हँ हमरा तऽ आम फड़ल छिकै अहाँके नहि फड़ल छिकै
होरल छै हमरो
आओर अहाँके लीचीके पेड़ छै कि नहि
हँ लीचीके पेड़ तऽ छै अहाँके लीची फड़ल छै
न हमरा पास तऽ लीची के पेड़े न छै
तब अहाँके आओर सभ समाचार
सभ ठीके छै आओर अहाँके घरमे सभ ठीक छै
हँ सभ ठीक छै
हँ
अहाँके आओर सभ सुनाओल जाइत छै अहाँके जामुनके पेड़ छै
हँ हमरा जामुनके पेड़ छै आओर फड़लो छै एमकी बाल एहि से पहिलुका साल नहि फड़ल रहल छै अहाँके पेड़ छै कि नहि जामुनके
नहि हमरा तऽ पेड़ नहि छै
ओ आओर अहाँके सभ पेड़ पे आम फड़ल छै
हँ आम तऽ फड़ल छै लेकिन अभी पाकल नहि छै
ओ हमरा तऽ कोनो कोनो पेड़ पर न फड़ै छै एमकी बार बहुते कम आम फड़ल छै
ह
आर अहाँके कितना आम के पेड़ छै
हँ तऽ हय चारि पाँच गो आम के पेड़ अहाँके कितना आम के पेड़ छै
हमरो हमरा पास तऽ ज्यादा छै हमरा पास बाइस तेइस गो पेड़ छै गिनने न छिये अभी हँ आधा आधा
ओ आओर अहाँके की की खेबै अहाँके आओर कथी कथी के पेड़ छै
हमरा पास तऽ बहुत तरहके पेड़ छै एकै गो बगीचामे बहुत तरहके पेड़ रोपाइल छै अनारसके भी छै जामुन इएह सभ
ओ अहाँके अनारस के पेड़ छै
हँ हमरा पास तऽ अनारस अनारसके पेड़ छै खजूरके पेड़ छै एके गो बगीचामे सभ रोपले छी
ओ ई तऽ बहुत अच्छा बात छै तऽ अहाँ खानामे की खयले छी
खैलेछी आ अहाँके बगी
बगीचा मे कोन कोन पेड़ छै हमरा बगीचा मे आम लीची उजा न छै आम लीची के पेड़ छै केला के पेड़ छै ओ कटहल गो
ओ आओर बताव
आओर तऽ ठीके छै
पढ़ाइ कैसन चलै छै
पढ़ाइ तऽ ठीके चलैत छै अहाँके पढ़ाइ ठीक चलैत छै अहाँके पढ़ाइ ठीक चलैत छै
हँ ह हमर तऽ भरा हइ ठीक
हँ ठीके चलै छै अहाँके गर्मी छुटी छुट्टी हो गेल छै ई कॉलेज के
हँ हमर तऽ गर्मी छुट्टी हो गेल छै अहाँके होइ छै कि नहि
हँ हमरो हो गेल छै
हँ तऽ अहाँके कितना दिनके छुट्टी मिलल छै
मिलल छै बीस पच्चीस दिन कि अहाँके कितना दिनके मिलल छै
हमरा तऽ बाइस दिनके छुट्टी मिलल छै
ओ
तऽ अहाँके गर्मी के प्लान की छै।
यी गर्मी मे अहाँ चलबै सा साथ मे
हँ अगर अहाँ बोलै छियै तऽ हम जरूर चलै छिय
हँ तऽ चलल जेतै साथ मे घूमल जेतै फेराप फ चल तऽ
कितना दिन के प्लान बनेले छै
उह सात आठ दिनके प्लान बनै छै
ओ तऽ फेर कोन कोन चलै छै हमनीक के साथे
हमँ हमर भाय फैमिली सभ इसभ चलतै अहाँके सभ चलतै ने
हँ तऽ हमरा तऽ घरे बताबयके पड़ै छै अभी हम ककरो नहि बोलै छी घरमे अगर अहाँ कन्फर्म हो जायब तऽ हम के बता देबै छी
हँ तऽ अहाँके खानामे की की करै छी
हम तऽ खानामे बहुत अभी तऽ सुबह सुबहमे चावल छी अहाँ की खयलै छी
हममहु चावल द सब्जी खले छी अहाँ खाना खुदे बना लेबे छी
हँ हम तऽ खाना खुदे बना लेबै छीियै अहाँ बनाबै छियै कि नहि खुदे
हँ हम बना लेबै छी लेकिन कि सभ घरमे कहीँ आदमी बनयले छी
ओ
ओ तऽ अहाँके तऽ मटर पनीरके सब्जी अच्छा लागै छै
हँ हमरा तऽ मटर पनीरके सब्जी अच्छा लगै छै अहाँके नहि लगै छै कहाँ मटर पनीरके सब्जी ओ तऽ अहाँ खुदे बना ले छियै मटर पनीर के सब्जी
हँ बना लै छी
ओ तऽ अहाँ गाँवमे छी कि शहरमे छी
ह हम तऽ गाँवमे छीियै
ओ
अहाँ कहाँ छियै
हमहुँ गाममे छियै। अभी-अभी तऽ एका दिन बाद शहर। फेरसँ निकल जाइ छी हँ
तब अहाँके आउ कथी कथी खाइमे पसन्द छी
अभी तऽ खानामे हम रातिकेँ सोचले बानी कि आज मटर पनीरके सब्जी बनाै छी
ओ हमराो इह त पसन्द छै हमराो इ पसन्द छै
ओ तब तऽ ठीक छै
हँ आओर अहाँके सभ खाना बना लेबै छी
हँ हम तऽ सभ खाना बना लेबै छी
तब अहाँके कतना दिनके इकुलके छुट्टी भेल छै अहाँके कितना दिन के इसकुलके छुट्टी भेल छै
हँ आओर अहाँके अथि पनीरके सब्जी कैसन लगै छै
ठीक लगै छै अहाँके इसकुल के छुट्टी कत
हमरा तऽ कॉलेज के छुट्टी बाइस दििन के होल छै बतले त रहले छी
हँ ान ने ईश
ओर अहाँके
हँ हमरा पास केरेलाके पेड़ छै अहाँके की जरूरत छै केरेलाके
तऽ अहाँके केलाक के पेड़ फरल छै केला ओ तऽ हमरा जरूरी रहै छै दू तीन गो की ब छै
अहाँके केेल लेल ल जरूरी है केलाके बेर
हमरा काम छै घरे मे अथी शादी छै बगल मे तऽ वहं देबे के छै हँ तऽ एका दिन बाद गाँवमे शादी छै हँ
आओउ, अहाँ तऽ शादीमे जबैइ।
हँ अहाँके के भी कही बुलाबै छै अपने अ तिमे हँ और तऽ अहाँ शिमला चले छियै त कपड़ा उपड़ा सब शॉपिंग क लेले छैये कपड़ा उपड़ा के
अहाँ साथ मे चलबै
हँ हम जरूर चलै छी शिमला।
अहाँके गांव मे विकास भेल छैय।
हँ पहिले सँ तऽ बहुत अच्छा सँ सब कमा उमा कऽ अपन घर उर बना लेने छै आओर तऽ अहाँक गाम मे कतेक आदमी रहै छै
ओ आ कितने घर छैय गांवमे?
ओ तब तऽ छोटे मिटे गाँव छैय।
हमरा गांव मे तऽ पचास साठि घर छै
हाँ
आओर अहाँक की की अच्छा लगैत छैय?
की बोलय छियै ठीकसे आवाज न आवै
अहाँके कथि कथि अच्छा लागै छैय?
हमरा तऽ खाय मे अथी गर्मीके दिनमे ज्यादा कुछु अच्छा नै लगैत छैय। तऽ गर्मी के दिन में तऽ जल्दी भूखो न लगै छैय। आँहांके गर्मी के दिन मे अच्छासे भूख लगै छैय?
हँ गर्मी के दिनमे तऽ कनिका मनिका भूख तऽ लागै छैय।
ओ
आँहाँके रोटी पका लैत छी?
हँ आओर अहाँक लिट्टी कैसन लगै छैय बाहर के?
अहाँके लिट्टी तऽ ठीक लगै छैय हमरा। अहाँके लिट्टी बनावे आबै छैय?
ऽ लिट्टी बनाबे अबै छैय तऽ अहाँ घर के लिट्टी खाइ छियै कि बाहर के?
हम तऽ घरके लिट्टी खाइ छी अहाँके कहाँके खाइ छी?
हम तऽ बाहरके खाइ छियै बाहरके हमरा ज्यादा अच्छा लगै छैय अपना हाथके ठीक नहि लगै छैय लिट्टी।
लेकिन बाहर के खाना तऽ स्वास्थ्य के लिए हानिक अहाँके घर के खाना खायके चा
हँ अहाँके बातो सहिए छैय।
तऽ अहाँके कब सुधार करबै?
कि आओर हँ, हम सुधार कऽ लेबै धीरे-धीरे। अभी तऽ जादा बाहरकऽ नहिए खाइ छी, कहियो-कहियो खाइ छी। अहाँके बहुते तरहक गेम अच्छा लगै छै? कबड्डीक सन गेम लगै छै? हँ, हमरो ठीके लगै छै। अहाँक पढ़ाइ सभ ठीक चलै छै?